हेलो
हेलो नमस्कार
नमस्कार मित्र आइ भोरेसँ जे मुसलाधर प्रसाद शुरू भेल अछि त पूरा गामक वातावरण बदल देने अछि चारु कात हरियर खेत भीजल गाछ बिरछी आ हंगर हवामान के बहुत प्रसन्न बना रहल अछि एहन सुन्दर मौसम बहुत दिनक बाद देखय लेल भेटल अछि
बिलकुल आइके एक वर्षा सचमुच बहुत मनमोहक अछि खेत मे पानि भरि गेल अछि आ किसान सबक चेहरा पर खुशी साफ देखति अछि ई वर्षा धानक खेती लेल बहुत लाभदायक मानल जाइत अछि
हां तऽ भोरोमे छथि ढार भय क वर्षा फुहारक आनन्द ले रहनू घनगर हवा शारीरिक थकान दूर के ले देलक आ मन बहुत शान्त भय गेल प्राकृतिक ई रूप देखय के बहुत खुशी भेल
बिलकुल हमर घर मे आगू मे छोट छोट बच्चा सब वार्षिक पानी मे खूब खेलत तो कागजक नाप बना बहतब छल आ हँसी खुशी मे समय बिताबति छथिन कर खुशी देखी के हमर मन सेहो प्रसन्न भय गेल
वर्षाक कारण सड़क सब भीजल अछि तऽ वाहन चलाबे मे सावधानी बहुत ज़रूरी अछि किछु ठान पानि जमी गेल अछि जहाँ से वामी कठिनाइ भए रहल अछि सुरक्षित रहब समक महत्वपूर्ण अछि
बिल्कूल सही कहलहु बिना जरूरी काजक बाहर निकलनाई उचित नहि छाता रेन कोट आ मजबूत जूता सँ खराब आवश्यक आ छै एहन मौसु मे सावधानी राखब बुद्धिमानी आ छी
वर्षक समय गरम गरम चाय पीब आ पकौड़ा खाइमे जे आनन्द भेटैत अछि। ते शब्द मे कहब कठिन अछि पूरा परिवार सँ बेसी कहै कि मौसममे आनन्द लेलऽ बहुत सुखद अनुभव होयत छी।
हू बिल्कूल हमर माय सेहो आई गरम चाय आ पकोड़ा बना देत छथि पूरा परिवार सँ बेसी कइ खलु बहुत स्वादिष्ट लागल एहन मौसम परिवार सँ समय ताब सम होत छै।
वर्षा कऽ बाद गाछ बिरछ धूलिकई एकदम हरिहर आ ताजा देख खायत अछि चारू कात स्वच्छता आ ताजी कि अनुभव होइत अछि प्रकृति अपन वास्तविक सुन्दरता देखबैत अछि।
हू पक्षी सभ सेहो खुशी के चचाहावे क्षति वातावरण मे शान्ति मधुर आवाज मन के बहुत सुकून दैत अछि एहन दृश्य देखिक के मन प्रसन। भऽ जाइत छै।
मुदा अत्यधिक वर्षासँ कतेको हमठ बढ़ी खतरा सेहो बढ़ि जाइत अछि गरीब लोकोग सभके बहुत कठिना हइ सहन करै पड़ैत अछि तऽ सभ के सहायता करब हमर कर्तव्य अछि।
हँ बिल्कूल
प्राकृतिक। आप्ताक समय सभके एक दोसरा के सहयोग करबाक चाही। मानवीयता सभसँ पेघ धर्म अछि मिली जुली के कठिन समय पार कयल जा सकैत अछि।
एहिइ खेती मे किसानसभ बहुत उत्साहक काज करैत देखलहुँ हुनक मेहनतीक फल एहि वर्षा पर बहुत निर्भर करैत अछि भगवानसँ नीक फसलकऽ प्रार्थना करैत छी
ह यदि समय पर एहन वर्षा होइत रहत तो निश्चित रूप सँ खेती बहुत नीक। होयत किसानकऽ मेहनत सफल रहैत तो सभके पर्याप्त अन भेटत ई देश लेलऽ सेहो खुब सकेत अछि
वर्षा कऽ कारण वातावरणकऽ तापमान सेहो कम भऽ गेल अछि गर्मीस जे रात भेटल अछि तहसी सभ लोकोग बहुत प्रसन्न छथि ठहर हवा मनमोहि लगैत लैत अछि
हँ काली धरि जे गर्मी सहन। करब कठिन छल से आइ एकदम समप्त भऽ गेल आब साँस लेब सेहो अरामदायक लागैत अछि मौसम बहुत सुहाना बऽ गेल अछि
हम सोचैत छी जे साँझमे वर्षा रोकी जाए तऽ नदी किनार घुमै जाय प्राकतिक सुन्दर्य दृश्य देखब आखी समय शान्ति सा बिताएब ई अनुभव यादगार रहत
हॉं ई विचर बहुत नीक अछि मोबाइलसँ किछु सुन्दर फोटो सेहो खिचबाक आ एहि सुन्दर मौसम मे कि हएत संजय मित्र संग बितावल समय सादीखन विशेष होयत अछि।
वर्षक पानी व्यर्थ नही बहई देबाक चाही यदि वर्षा जल सञ्चय करब तऽ भविष्यमे पानिक कमीसँ बहुत राहत भेटत सबके एहि दिशा मे सोचबाक चाही
बिल्कुल सही पर्यावरण रक्षा आ जल संरक्षण हमसब साजा जिम्मेदारी अछि छोट छोट प्रयास बहुत पैघ परिवर्तन आ सकैत अछि
आइ वर्षा हमरा बहुत किछु सिखा देलक जे प्रकृतिक सम्मान करब आवश्यक अछि। प्रकृतिक जखन प्रश्न रहैत अछि तखन जीवन सेहो सुन्दर बनैत अछि ओकर संरक्षण जरूरी अछि
हँ प्राकृतिक बिना जीवन जीवन सम्भव नै अछी गाछ लगाबी जल बचाबै पर्यावरण स्वच्छ रख सम्भव करर्तव्य अछी ए तऽ सब नीक सन्देश आ किछु नई
चल आब घर चलैत छी नहि तऽ फिर वरषा तेज भयऽ सकैत अछि परिवार सब चिन्ता करैत होएब सुरक्षित पहुँचब आवश्यक अछि
अवश्य आयग बातचीत आ ई सुन्दर वर्षाक दिन सदिखन याद रहथि फेर कोनो दिन एहन सुहाना मौसम भेटत आ फेर गपशप करब आब घर चलैत छी
भगवानसँ प्रार्थना करैत छी जे समयपर एहन शुभ वर्षा होइत रहै किसान सब सूखी रहती प्रकृति हरियर रहै आ सब लोग स्वस्थ सुरक्षित आ खुशहाल जीवन बीताबथि एहि शुभकामना संग आइ बातचीत समाप्त करैत छी
हँ बिल्कुल आयग वरषा देखियै हमरा अपन बचपनक दिन याद आबि गेल जखन हमसब पूरा दिन वर्षाक पानि मे भीजेत कागजक नाव बनाबे ता बिना कोनो चिन्ता खुशी खुशी खेलैत रही
हँ मित्रो ओ दिन सचमुच बहुत सुन्दर छल ना मोबाइलक चिन्ता छल हँ ना कोनो दूसरा बातक केवल खेल हँसी मजाक आ प्राकृतिक आनन्दमे पूरा दिन बीतेत छल
वर्षाक फुआर जखन गाछ पत्ता पर खासैत अछि तखन जे मधुर आवाज सुनायत पड़ैत अछि से मन के एकदम शांनति देत अछि आ सब तनाव दूर भ जाइत अछि
ब हमर दादी कहैत छथि जे समय पर हम आइब बला वरसा भावनााक आशीर्वाद होयत अछि कारण एहि से खेती बड़ी उरी आ पूरा प्राकृतिक जीवन रहैत अछि
आ चारुकताा मटिक भजल सुगन्ध एहन नीक लागैत अछि जे मन करैत अची घंटो धरि बाहर बेसी के एहि मौसमक आनंद लेैत रही
वर्षाक कारण वातावरण स्वच्छ भऽ गेल एहि धूली माटि समाप्त भए गेल अछि आ चारूपात हरियाली देखिक आँखिके बहुत आराम भेटैत अछि
ह मुदा कतेको लोकसभके वर्षाक कारण काज करबानेमे कठिन सेहो होइत अछि विशेष रूपसँ मजबूत लोकनी जे रोजगार कमाय आ आपन परिवार चलबैत छथिन
सही कहलहु मित्र एहन समयमे सबके एक दोसराके सहायता करबाक चाही ताकि कोनो परिवारसे परेशानी नहि होइ।
आइ हम देखलहुँ जे गामक। पोखरी मे पानी भरे गेल अछि आ बतक सब खुशी खुशी तैरैत छल ई दृश्य बहुत सुंदर लगैत छल
हमर छोट भाय सेहो बरामदापर ढार भय वर्षा देखैत छल आ बार बार कहैत छल जे भगवान एहन वर्षा रोज करैथ
हँ बरषाक समय गरम। खिचड़ी भुजिया आ अचार खायमे सेहो बहुत आनन्द। अबैत छलल करल ठण्गार मौसममे गरम भोजन स्वाद बढ़ि जाइत अछि।
बिलकुल हमर घरमे सेहो आइ सभ परिवार एक साथ बेसीके भोजन। कयलक आ हँसी खुशी पूरा दिन बितेलक।
मौसम विभाग कहैत छल जे आइ। तेज वर्षा होए त आब वास्तव मे हुनका ख। पूर्ण हनुमान बिलकुल सही साबित होइ छैय
यदि एहन। लगातार बनल रहत तऽ नदी पोखरी आ कुआँ सबमे। पर्याप्त पानी रह जाहिस गर्मीित समय कष्ट कम होएत।
ह हँ बिलकुलम। वर्षाक समय गाछ लगाना सेहो बहुत लाभदायक होइत अछि आ कारण। पौधा सब जल्दी बढ़ैत अछि आऔर पर्यावरण हरिियर बनैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्तिके हर साल कम से कम एकटा गाछ जरूर। लगेनाइ चाही ताकि प्राकृतिक संन्तुलन बनल रहै।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति हर साल कम से कम एकटा गाछ। जरूर लगाना चाही ताकि प्राकृतिक संतुलित बनल रहैत
आइ हमर मोन पढ़बै। करबाक बदला केवल वर्षा देखभ करैत छल। कारण मौसम एतेक सुन्दर छल किताब पर ध्यान नही लगैत छल।
ह प्राकृतिक प्रत्येक ऋतु अपन अपन विशेषता। रखैत अछि जे मुदा वर्षाक ऋतु हमर सभ से प्रिय ऋतु अछि।
हमर संग सेहो ठीक एहन भेल। कि प्राकृति प्रत्येक ऋतु अपन अपन विशेषता रखैत अछि। मुदा वर्षा ऋतु हमर सब से प्रिय ऋतु अछि छै।
हम आशा करैत छी जे आइ राति में सेहो हल्का वर्षा होयत। रह जहहि से मौसम ठण्डागर आ सुगन्ध बनल रहै।
आशा करे छी जे आइ रति में सिहो। हल्का वर्षा होइ रहै जहिसँ मौसम ठण्डगर आ सुखद बनल रहै।
भगवान स प्रार्थ करै छी जे कोनो प्रकारक बाड़ी। आनुष्कान नै होयत केवल लाभदायक वर्षा होइ।
चल मित्र अब हम सभ घर दिस चलैत छी। नहीं तऽ फेर जोरदार वर्षा शुरू भए सकैत अछी
हु आइ की बातचत हमरा जीवन भरि याद रखत कारण एहि। सुन्दर मौसम में मित्र संग समय बितउ बहुत अनुभव होत अछी
भगवान से प्रार्थना करैत छी जे सब किसानक खेत रहै सब लोक खुशी रहथिन प्राकृतिक स्वच्छ रहला समय समय पर एहन सुन्दर वर्षा होइत रहै।
आ जखन वर्षाक बून धरती पर। खसैत अछि छी तगर माटी सुगध मन केँ आनन्द दैत अछि। जे सच चिन्ता आ थकान सब दूर भऽ जायइत अछि।
हँ मित्र जखन वर्षा बुन। धरती पर सकैत अछि तखन माटिक सुगध मने एहन। आनन्दित अछि जे सब चिन्ता आ थकान स्वतः दूर भए जाइत अछि
हु बिल्कुल सही कहलि यादी एहैन संतुलित वर्षा होइत रहैत तऽ फसल भरपूर होयत किसान खुश रहत पूरा समाज केँ पर्यावरण उपलब्ध हो